हेलो
हेलो
हँ प्रणाम
ठीक छी
हँ हँ ठीक छै आहाँ ठीक छी
हँ ठीक छी भऽ गेलै खाना पीना
हँ बाइ फासटिंग छलै बे जे गुरुवार केने छलिये यऽ स्कूल छिये हम आओर अहाँके भऽ गेलै
हु भ गेलैय
बोओ सभ
बौआ सुतल छै
कतअ रहै छी आहाँ
हम मधुबनी
मधुबनी मे केय ठाम
हँ चिताइ
हँ हमहु मधुबनिए मे छी
अच्छा कतअ अहाँके घर
मधुबनी स्टेडियम गेल पर ओना तऽ हमर घर भेल डबहाड़ी दबाई चैक
अच्छा
नैहर गेलहूँ हन तऽ छौहे गै छौरी
तऽ अहाँके बिआह हो गेल से
हँ बियाह भऽ गेल छै हमरा दुटा बौओ अय
अच्छा
एगो बुच्चीे क्लास वन ने पढ़ैये आ बौआ नर्सरी मे
अच्छा तऽ एखन अहाँ स्कुलेमे छी
एखन स्कूल मे टीचिंग लाईन मे सेहो छियै स्कूल मे
अच्छा
आ थोड़ा आब छुट्टी भऽ गेल छै तऽ बच्चा सब अखन जा रहल अछि
अच्छा
एक मास
आओर सब कहू हेलो
हेलो
हँ कहु नऽ
हँ हँ ओ फोन आबि जाय छै प्रंसिपल सर फोन सँ कहै छथिन हँ देवांश को भेज दिजिये देवांश को दे दीजिये आओर बताउ आहाँ सभके बौआ सभ
बौआ तऽ एखन हमर तीने साल के छै एकही टा बौआ छै
ओ आओर के सभ छथि सासुरमे
सासुरमे माँ छथिन बाबूजी छथिन हमर ननैद छथिन एकटा हमर दियादनी हेलो हेलो
हेलो
हँ बीच बीज मे पताहे नहि चलै
अहाँ कए आबाजे चलि जाइ छै कतहु
के कऽ देतै
अच्छा आओर सब कहू बहुत टेंशन होयत हेतैक नै ट्यूशन के काज फिर बच्चा बुच्ची
हँ बहुत ज्यादा टेंशन भऽ जिय छै बच्चा बुच्ची लऽ कऽ
हँ अहाँके हसबैंड कतऽ रहै छथिन बाहर या
नहि एत्ते रहै छथिन दादा तुम जाओ जाओ हँ
आओर सब कोइ
आओर सब ठीक हइ करै बेर सुनि लेने छियै
कि ऐं
नहि नहि अकेला नहि रहै छियै हसबैंड ने हसबैंड अखैन फिर हमर साउस के तबियत खराब छै तऽ दिल्ली रेफर कऽ देने छै
अच्छा
ओ आखन साउसकेँ लऽ कऽ दिल्लिए गेल छथि एक डेढ़ महिनासँ दिल्लिए मे छथि आ एक डेढ़ महिना आओर लगतै एम्स मे इलाज चलि रहल छै
हूँ
एक डेढ़ महीना आओर लगतैन तहन वापस हेतै एखन हम बौआ सभके लऽ कऽ अकेले छियै मधुबनी मे
हूँ
तऽ सुरजी छथि घरे पर गाँव मे तनै छ दुनू के विवाह भऽ गेल छ ने आओर देवर छथि तऽ देवरके बिआह नहि कर छथि
अच्छा
अच्छा बौआ सब
हू सुतल छै
अच्छा कथी नाम रखने छै बआ के
बौआ के नाम प्राची छै
अहाँके भऽ गेलै खाना पीना सब खा
हँ भो गलै बड़िका
बारिश तारिस भेला की
हेलो कहु बारिश नहि बारिश तऽ नहि भेल छै मौसम पर लगैत छै बारिश जेका
हँ आइ हमसब सएह केयने छी
ह हम भी पहिले करै छलै गुरुवार पर बहुत चारि साल तक केली आ आ जे केेला गाछी फड़ै छै केरा तोड़ कऽ ओ परसादी खिचड़ा कऽ सौंप देलियिया
हँ हम करै छलियैए पहिले हम पहिले शुरू कयने छलियैए तऽ फेर बौआ भऽ गेल छलै तऽ छोड़ि देलियै सभसँ पहिल जे आब छोड़ि देब हम सौपि देलियै तऽ फेर आब कहलखना जे नहि फेरसँ कहलरा किछु अथी देखेने छै ग
हम केने छलै पाँच सौ तक केलियै तऽ ओकर बाद छोड़ देलियै
बुझे बौआ सब कोनी छै
आओर स्कूल के विद्यार्थी सब छै
कते बजे छुट्टी होइ छै से
छ निकलि रहल छै पैरें सब आ रहल छै जा रहल
अच्छा कतेक क्लास तक पढ़बै छी अहाँ हेलो
आओर तेज प्रथा सब ओ प्रिंसिपल सर बार बार फोन कऽ दै छथिन उसको भेजियौ पेरेन्ट्स आबि रहल छलै
अच्छा कतेक क्लास तक पढ़बै छी तऽ
हम पर नर्सरी एलकेजी युकेजी
अच्छा पढ़ब मे नीक लगैत हेतै
माथा खराब भ जाइ छै
हमरा भी पहिले बहुआ बच्चे छलै तहिया हमरा शौक होइ छलै कि टीचर बनू तऽ पढ़ऽ आब पढ़ आब इंटरस्ट नहि छै अ बच्चा सब दिमाग खाली छै
हाँ
हूँ
ह जते दिन नहि भेल तीन चार महीना चार महीना भेल जॉइन केला अइसे पहिले गाँव मे छलियै पहिले छलियै अहाँके गोवाटी मे ओते जन ओे भेले सबचीज ओते ह अपन तऽ घरो दुआरे छै मम्मी पप्पा पा सब सब ओते रहै छलखिन हे तऽ तहन हमर विवाह कालमे पप्पा एक्सपायर भऽ गेलखिन आओर मम्मी लास्ट ईयर एक्सपायर भेलै एक साल भऽ गेलै
अच्छा
बरा जल्दी जल्दी एक्सपायर भऽ गेलैथ सब
तऽ अहाँके बहिन सब भाय सबके बियाह भऽ गेल छै की
वहिन हम सिंगल छीयै आओर भैया छैथ दूटा दुनू के विवाह भऽ गेल छै मे रहै छैथ ओ सब बियाह बाद हम गाँव शिफ्ट भऽ गेलहुँ
ह्म बाहर सँ निक पर गाँवे घर निक लगैत रहै छै बाहरमे कनी ई बाहर पर बहुते सुविधा नै होइत रहै छै गाँव घर मे सब हर चीज के सुविधा
सभ चीजके सुविधा आब गाँवमे रहै तऽ ई नहि फील होइ छै जे गाँवमे छी
ह्म आराम से रह आब गाँव घर भी आब कनि फैसिलिटी मे आबि गेल छै आब
बहुत ज्यादा
हूँ आब
आओर बताउ की सब बनेने छेलियै खाना
खाना बनेने छेलियै भात दाल सब्जी चरौरी पापड़ ओहि सब दहि
आउ ने कहियो घुमैय फीरैले एनी
ह्म आ बौआ एखन छोट छै ने
हाँ
तऽ आब बड़का हेतै तऽ
आब तऽ बातचीत भऽ गेल तऽ बातचीत होइते रहत
हाँ बातचीत तऽ होइते रहल तऽ तखन आब आ जहिया आबऽ के मन भेलै तहिया सब सम्पर्क कर लेबै आबि जेबै आइ काल्हि के दुनियाँ ह्म फोन के दुनियाँ छै आब
हाँ अच्छा
बौआ सब बड़ परेशान करैत हेतै अहाँके ह हेलो
हेलो
हूम् हाँ कहु ना बौ कहलियै बौआ सब बड़ परेशान करैत हेतै अहाँके स्कुल मे परेशान घर मे परेशान
हाँ बौआ के तऽ देने छियै बुच्ची के तऽ देने छियै दोसर स्कुल मे ओ कनि बात बुझैये लेकिन बौआ बहुत परेशान करैये
ह्म अखन छोट छै ने ओहिला परेशान हमरा भी बौआ बहुत परेशान करै छै अखन भी बड़का भऽ गेल छै तीन साल हो गेलै तैयो एमहर हरदम माटि पानि लऽ के खेलाइत रहै छै भरि दिन
हमरा ओकरा ओकरा सने उम्हर करत उम्हर खेलै ले जायत आ जिद्दी बड्ड छै कोनो चीज ले जिद्द पकड़ि लेत तऽ लेब तऽ लेबे करत ई चीज करब तऽ करबे करत आ तत्त कानऽ लागत जे मोन इरिटेट भऽ जायत
हमर बौआ तऽ नीचेमे सुति रहै छै आब
हँ हँ हँ हमर सुतै मे राजा छै दुनू पाँच मिनट मे सुति रहत
ह्म नीचो मे सुति रहल आरो
खालि खायमे नौटंकी इनै खायब ओ नहि खायब साग सब्जी तऽ किछु खा हरियर सब्जी किछु खाइए नहि चाहैत रहइ छै
हूँ
खाली सोयाबीनके सब्जी खायत आओर आलू खायत आओर ओहिसँ बेसी किछु आओर कटहल के सब्जी
हू हू
एकटा बौआ के हम अपना संगे रखने छियै एकटा के दोसर छै तऽ कनि फ्री रहै छै बहुत इ हमरा बड़ इ अपना क्लास मे जेबे नहि करै छै हमरा छोइरक
अच्छा
एना मे ई भऽ जाइ छै ने बच्चो नहि पढ़ि पाबि रहल छै ओकरा दिस ध्यानो नहि पाब छै और सब कहु हेलो हलो